की हाल चाल। की हाल चाल अइछ।
ठीक अइछ, अहाँ कहियौ।
हँ अपनो बढ़िआँ अइछ कुशल मङ्गल। और सब कहियो, की सब चलि रहल यऽ बरसात के महिना मे। जी।
अखन तऽ किछु नहि भऽ रहल अछि, अखन पानी भऽ रहल अछि।
हँ एमहरो की फूही फूही भऽ रहलैये। जेना लागि रहल छै कि कूलर चलि रहलैये।
हँ नाास्ता पानी भऽ गेल।
हँ नास्तो भऽ गेलै। वैह खाना पीना सभ किछु बनि गेलै आब हेतै खाना पीना।
हुं।
आओर सब कहियौ तऽ, नहेनाइ सोनेनाइ भेलै स्नान ध्यान।
हँ हँ स्नान ध्यान भऽ गेलै।
कथी करै छलहुँ तखन।
बैसले छलहुँ हेँ, अहाँ की करै छलहुँ।
नहि किछो एखन अहिना बैसल छलियै, गप सप। संगी साथी सब आयल छथिन, हुनके से गप सप चलि रहल छलैये। कहलियै अहुं सँ कुशल मंगल बुझि ली।
हँ हँ नीक केलहुँ, अहाँके स्नान ध्यान भऽ गेलै।
नहि हमरा स्नान अखैन नै भेलै आब हेतै कनि पूजा पाठ करबै मन्त्र तन्त्र जपबै तकर बाद हेतै। हेतै खाना पीना। नश्ता पानि सब बनि गेलैये तखन स्नान कऽ कऽ पूजा सभके बादे हम भोजन करै छी।
हँ हँ क आ मिथिलामे तऽ परम्परा छै पूजा।
हुं, हुं ओहे दुआरे। आब आब हेतै एहिना पानि पड़य लगलै जाबे गेलहुँ कपड़ा रखलहुँ, कपड़ो सभ भीज गेलै। तऽ आब ओकरा धोक कऽ देलियैए आब नेहेनै स सोनेनै हेतै।
हमहुँ अखने अथि स्नान ध्यान कऽ कऽ पूजा कऽ कऽ नाश्ता केलहुॅं हेँ
पानिये तते हुअ लगै छै जहाँ कि विदा भेलियै ओ पानिये स्टार्ट भऽ गेलै आब की करियै तऽ आब बस फेर रुकबै साढ़े एगारह होइ छै बारह दू बैजे जेतै।
हँ आब नै।
ह
मिथिलामे अखन बरसातके मौसममे तऽ पानि बुनिके कोनो ठीक नहि रहै छै‌।
से हेबो नहि ने करै छै कनि फूइ फूइ चलैत छै, बन्द होइत छै, एक बेर मुसलाधार नहि होइ छै जे बुझबै जे खेतो सबमे फायदा करैत छै सेहो सब तऽ कोनो गपे नहि छै।
नै एक रत्ती के हैत।
हं फई फूई चलि रहले हमर काज मिस्त्री सब के चारि पाँच सौ होइ छलैये। तऽ उएह मे टाइम लागि गेलै गेलैये आब नेहेबै।
अच्छा काज सब चलै छै।
हँ चलि रहल छै अखन काज सब।
खेती बाड़ी मे की अछि। ए किछ धान तान देलियैये कि नहि।
खेतो बाड़ीमे वैह छै एखन पानि, पानिए नहि भ रहलैयै, पानिके कमी छै तऽ कतऽ कतऽसँ धान ओसब निकलतै अनाज कतऽसँ हेतै।
हँ से तऽ छै। गहुम भेल छले कि नहि।
हँ हइ छै ओहो सब हइ छै खाना- पीना बैन गेल की सब बनल ए।
हम आलू प-परोड़ ब-आंठी कटहर के आंठी के स
हँ कटहर के आंठी के सीजन छै अखने।
भात, दालि
अच्छा फेर भऽ गेलै कि आब हेतै?
नै खाना बनि गेलैये एखन भेलैए नाश्ता भेलैये खाना एखन नै भेलैये।
अच्छा।
और अहाँ कहियौ अहाँक की सब खाना- पीना बनैये?
हँ बनलैये ओल के ओल के सब- अल्लू ओल के सब्जी भात करैलाक भुजिया अल्लू क भुजिया। सजबनि के भुजिया। अच्छ हँ अखैन सजबैन सब छै। सावन एलै मेहदी तेहदी लगेलौं कि नै?
हँ आइ लगेएब अखन नै लगेलौं हँ आइ लगेएब।
अच्छा इहेए मे न कहै छै मेहदी से लिखबै सस सखी गै सैंया के नाम। इहेए म कहै छै साबने म कहै छै साबन एलखिन। आ मधुश्राावणी सब सेहो हेएत।
हँ मधुश्रामणी अबै बला अइछ।
अच्छा केक गो छाइथ कि नै सङ्गी साथी सब मधुश्रामणी बला एइ बेेर।
सङ्गी - साथी सब अखन नै छथि अइ-अइबेर एगो- दूगो छथिन।
हँ हमरो घर के बगल मे छथि न एक दूटा हेतनि ओहो बाहर मे छथि आ एतथि कि नै।
हँ तऽ हमर घर लग का छलखिन ओ सब तऽ मतलब सासुरे मे करथिन।
व आब बहुत सासुरो म करै छथिन अपन- अपन जिनका बेटी नै रहै छनि हुनका हइ छनि जे हमर पुतहुवे करथि। की करबै हमरो जोरो जबरदस्ती नै ने कऽ सकै छी की हेतै।
नै नै। बियाह भेला के बाद तऽ बेटी सासुरे क भऽ जाइ छै।
हॅं तऽ पंचमी सँ पंचमियो सब हेतै तऽ ओत्तै अपन करतै तहन सबटा हेतै।
हॅंऽ।
तहैन मेहदी पत्ता बला लगबै छियै कि पियो - फेको?
पियोए फेको लगबै छी पत्ता आब कहाँ गाछ भेटै छै। एकटा लगेने छियै पर सब तोड़ि -तोड़ि क लऽ कऽ चलि जाय
हम ते लगबै छी लेकिन बरसात मे जेे एकटा करिया किछो खसै छै ओमे एक सब जोंक जे कां रहै छै पूरा गाछ के सूरैर के खा लै छै।
हॅं से ठीके कहलियै पूरा खा जाइ छै।
मेहदी क गाछ रोपलियै कत्ता रोपलियै केए बेर हरेक साल बरसात मे रोपै छियै। कोन दैन करिया कीड़ा अबै छ भवान कथी सब के जन्म दै छथिन पूरा खा लै छै। फूल सब ने एकटा रहऽ दै छै आब की करबै।
फूल के गाछ सब रोपलौं हें कि नै तीरा गेन्दा सब के?
ओइ खातिर छत पर जा कऽ रोपलियै ये की जे करिया नै खेतै तैयो किया नै गेलियै हराशंखा छै हिर जाइ छै दु चारि टा क चाटि लेबे केलकै आ म आम्म देखै छियै घेर देबै नून दऽ देलियै चारो काते क। की करबै, आ कु जना काज कन करै छै ओहो, चढ़ के किछु कऽ दै छै, मलमूद्र कऽ दय छै गाछे पर।
हँ नीचा में तऽ कुकुर सबके मतलब अथी कऽ दै छै।
हूं ओहै दुआरे।
और सब तखन।
हँ तऽ और सभसँ बढ़िआँ सभ कुशल छै। कतहु गेल छलहुँ की?
हँ काल्ह गेल छलौं मधुबनी।
अच्छा मधुबनी में की सब चलै छलैए, कथी लए गेल छलहुँ।
ओ साबन आबै छै ने ओएह ले कनि समान सब लए गेल छलहुँ हॉं, चूड़ी, साड़ी, इ कपड़ा ईसब लए।
चूड़ी साड़ी सब लऽ अच्छा, हरियर तैक के लेलहूं ने।
हॅं-हॅं।
व्रत करै छी अपनो।
हॉं करै छी व्रत।
फलाहारी बम की नुनगर बम।
नै अनूना।
अच्छा अनून बम छथिन।
हॅं।
हॅं तऽ अूनन- अनून लोक के खैयलो नहि ने होइ छै। अनून फलाहार एके भऽ जै छै, उएहमें आबि जाइ छै अनूनो।
हॅं- हॅं सेएह भऽ जाइ छै।
अनोन लोक किछु घोटेबे नै करै छै, तऽ ओहो फललाहारिए बम जँकाँ भऽ गेलै। नाम लऽ नून करै छै, भऽ जाइ छै फलाहारी।
हूं।
दिनमें चाय सरबतसँ पी लेब गरमी छै ने, पाइन परैत छै तैअयो गर्मी रहिते छै।
हॅं- हॅं। अहाँ करै छी कि नै।
आंय।
अहाँ व्रत करैत छी कि नै?
हम करै छी, बीच बला सोम करै छी, हम व्रत करै छी ने, चक्कर सब आबऽ लगय ये। मतलब कनि नै हमरा व्रत नै सकैत छी ओतेक, हम बीचबला करैत छी।
हूं।
कि पाँच गो नहि कयल होइए, तऽ आब सोचै छी देखियौ अगिला सालसँ एहि सालसँ की होइ छै।
हँ-हॅं नै होय छै तऽ सेहत जरूरी छै, सेहत पर ध्यान देबै।
हँ पूजो पाठ सब छियै, मन्दिर पर काइल्।
हँ लग मे मन्दिर सब अछि की नै, महादेव के।
हॅं लगे मे मंदिर सब छै, बहुत मंदिर सब छै मंदिर के कमी नहि यऽ, तीर्थ स्थान में बसल छी।
हूं। जाइ छी की नै डेली मन्दिर, कि कहलहुॅं?
कहलौं आय बाबाक जलो नें देलियनि, फूही- फूही पानि दुआरे। जायब भिजब सर्दी बोखार हेत, फेर चारि दिन नहि देबै, एक दिनसँ नीक तऽ चारि दिन नहि देबै, ताहिसँ नीक तऽ एक दिन नै दियौ।
हँ- हँ से ठीके कहलियै।
भोरे उठि कऽ चलि जाइत छलहुँ हें, पाँचे बजे चलि जाइत छलहुँ हेँ। आइ नीन्द कनी पाइन पड़ऽ लगलै त नीन्दो नै टूटलय आ पाइन-ताइन सेहो पड़ऽ लगलै। त की करतिए।
हुं पाइन त देखियौ ने जड़लाहाके नै नीक से होइ छैय
हँ घिना दय छैय विदीर-विदीर कऽके पुरा अंगना मे खोइचा देने छैय पैघ अंगना बाहरलो नै होइ छैय। पीछैड़- पीछैड़ के खसैत रहै छी।
हँ। आ पलस्तर पर त और कद्दैर लाइग जाय छैय।
हँ कद्दे अय पर औंघरा-औंघरा लोक खसैत रहै छैय।
हू।
मेहदी सब लगबऽ बैये त लगबैले जैब पारलर मे।
नै- नै अपने से लगा लै छी।
हँ अपने से ठीके छैय अपना हाथे लगैब तखन ने सिखबो करब।
आब की सिखब।
ह हँ त किछ-किछ करैत रहब त मतलब आबैत रहत रूचिये होइत रहत।
हु।
प्रयास चलैत रहतै त ओ होइत रहै छैय।
हू- हू।
हऽ
और कहियौ अहाँके पढ़ाई-लिखाई केहेन चऽलैया।
आय अरबा, हाँ पढ़ाइयो सब ठीक छैय, आइ त अरबो-अरबैन सभ हेतै। आ माथा से धोबऽ पड़तै, विधि-विध मे मांथ माथा केना धोबै से दूखी जे सुखेबो नै करतै।
हँ एयमे माथा धोबै आ सुखाइतो नै रहै छैय।
हम माथा त आय धोबय।
आ पाइन से परय छैय, दू तीन बजतै की चारि बजतै किया ने गेलियै दू बारह बजेके बाद पूजो पाठ नै करबाक चाही, हम देखियौ भगवान की हइ लिखल छैय।
हँ से त ठीके कहलियै। लाइट सब रहैया कि नै बरसातके मौसममे।
नै लाइटो के सरलहा की कहू अखन लाइट रहैए बड़ बढ़ियाँ लेकिन अखन अथि इन्वर्टर उइड़ गेलैए, इन्वर्टर जे छैय ओ उड़ गेलैया, वोल्टेज उइड़ गेलेया, हुं वोल्टेज उइड़ गेलै कनि-कनि धुकुर-धुकुर छैय। मौसमे तेहन छैय त की हेतै लाइट के। लाइट त बड बढियाॅं रहै छैय अखन उड़ि गेल छैय।
हु वोही ने की रहतै।
हँ वएह त कहलौं। आर सब कहियौ।
और सब ठीके अइछ।
केरा तेरा पाकैए कि? केरा कहलौं गाछमे छैय। आन गाछो सब अइछ ने केरा पाकल सोमवारी लए।
नै, नै पाकल ह केराक अथी पाइन दुआरे की कहू पूरा खैस- खैस पड़ैय छैय।
आ कटहर गाछ सब अइछ कि नै।
हँं छलै हे फरल छलै अय बेर बड़ बढ़ियाँ।
ओ हम ऊ रोपने छी लेकिन एक बेर सुखा गेलै फड़बो नै एकोटा फड़ो नै फड़लै मोंछ जेंका हई छलैयै मोंछ हेेइत हेइत हेइत सु खा गेलै।
जा
हं तऽ नै फड़ै छै आब। तब काइल सोम छी तऽ काइल बजार सब लग तइ त ओतै‌ जेतै ओतै कीनके अपन फलहारी सब हॅं फलहार हेतै काइल मेला तेला लगै छै न तऽ ओतैस फलाहार सभ एतै।
हंऽऽ आर सब्जी सब तरकारीसभ लगाबै छी
नै तरकारी सभ छलै लागल लेकिन आब पाइने नै पडैछै तऽ की रोपबै जरि गेलै।
उम्म
ते तरकारी सब अखन नै लागल छै आब कीने कीने क अबै छै।
हँ हमरो एखन कीने क अबै छै, छै बाड़ी मे कुण्डली सब छै लेकिन नै निकलै छै।
हूं नै निकलैत हेतै पाइन सब दुआरे कतौ गीत नाद होइया।
हं हं मन्दिल पर पूजा छै अष्टजाम जे
हँ हँ गीत नाद अहूं के अबैया न भरफोडी सबके भरफोडी होइया अपना सभमे मिथिलास छी तऽ माछकट्टी कनियां बामाक ओहिना सब होइए।
हँ ह कनी मनी सब अबैयै इ सब।
मिथिला मे तऽ अपन सबके गड़ियैलो जाइ छै माछ नै कट अबै छै बामा हाथे उखरि नै फोड अबै छै तऽ से सब माछ ताछ बनबै छी न?
हँ हँ माछ सब सब किछ बनबै छीयै।
हँ तऽ नीक यै माछ बनबै छी त
हं हमरा सभकिछ अबैयै अहाँके अबैयै माछ बनैल।
हँ अबैयै।
हं
ओ से सब अबै।